हेलो बड नीक छै से अहाँके की हाल समाचार छै
हमरो समाचार सब ठीके छी का कहू एतना ने गर्मी छै इतना ने गर्मी छै कि हालते पूरा खराब हो जाल नहि तो मंटे मंटे कटे रहल ह आ ऊपर से इतना ने गर्मी होकेेलक क गा िय वृक्षमे जाली तऽ तैको हवा पवना बहेला गर्मी के मारे तऽ अपन के हाले हालते पूरा खराब हो जाा सोचली से कब ई गर्मी खतम होक कब हम आजाद होक र सूते क भी मन करेला तऽ सूत न पावली गरमी के मर
से तऽ अहाँ सहिए कहै छियै हमरो कने से लाइट अभी कटि गेल हए बड गर्मी छै आज ते ता ठीको छै कहलले तो एतना गर्मी छले ने कि रात भर तऽ नीदे न पड़लक रात भर जब देखलै छलियै एतेक गर्मी रहलै आ लाइटो नहि रहलै कटि जाइत रहलै फेरो आबैत रहलै कि गर्मीमे ने लाइटो बड करै छै
कहल्ले अहाँ रात भर जागल रहली
हँ हमर तऽ कल्हे राति मे तऽ बाप रे एते गर्मी रहलैन कि नीदो नहि आबैत रहलै आ जे लाइट कटले दस बजे से फेरो एले एकके बार दढ़ाई तन तऽ छति पसुत गर रहलियै तऽ फेर तऽ कामेके हवा बह रहले तऽ नहि अयलियै ई उठिके हमरा लए हमरा पते नहि चललै कि लाइट एलै कि की होलै
पर अहाँ से जब हम कल्हे बात करले रहली तऽ अहाँ कहले रहली कि कल्हे तऽ रात भर लाइट रहलक अहाँ पंखा नीन्द आराम से सोली ओ तऽ परसो लाइट आबे रहलक रल त आहा छत पे जााक सुूत कलवी
हँ से तऽ अहाँ सहिए कहै छलियै देखू तऽ एतेक गर्मी हइ कि आधासो हमर कमजोर भए गेल छल परसू हम अ सहिए कहलिय हँ हम तऽ कल्े तऽ रातिमे लाइट रहेबे कलै हँ तऽ परसू ने राजगर जबै लए गेलियै
हम तऽ पहली बार सुने बड़ी कि गर्मी से ककरो अयद से कमजोर हो जाय ला
ह हँ से तऽ अहाँ सहिए सुनै छियै अहाँ बड्ड मजा करै छी
अहाँ से पहली बार बात करले रहली तऽ अहाँ हमरा पनीरल के रेसिपी बते रहली लेकिन ओ बिरिया हमरा समझ मे नहि आय रहलका अहाँ फेरो से हमरा रेसिपी तके बता दै छै
काहे ने हम बतायब हम जरूर बतायब पहिले तऽ अहाँ मैदाके लिउ आटा सानि लिउ त रिफाइन उफाइन रखि कऽ आ सानि लू अच्छासँ आ ओकरा तोप के कुछु सुूती क पड़ा से तोप के राख दू आ फेर प्याज के काटलू लम्बे लम्बे आ फेर ओहमे शिमला मिर्च हत तो शिमला मिर्च के पातर पात तर काटि लु आ पनीर के लम्बे लम्बे काट के आ त करो मे दही आ लहसुन के पूज के से पीस के आ अदरक के पीस के आ उहे मे हल्का सा मरीचो रखि देब आ तहिका देर लागी दस मिनट लागी छोड़ि देब ओकरा मिला कऽ आ फेर तेल रखि कऽ आ शिमला मिर्च आ प्याजके रखि कऽ आ तहिका देर भूनब तहिका अथि हो जाइ तऽ उएहेमे पनीर राख देब जे मैगनेट कले छलियै से राख देब आ फेर ओहिमे द सौस ई सभ रखि दू सजवान चटनी टमाटो सौसा सब राखि दू तनिका देर भूजब त ओ अपने फिर गैस बन्द कर रोटी वाल के त बेलम ता जोर तऽ लागी लेकिन बड़के बड़के बेलम मैदा के त कम करके गै केहोट आ क आ आ फेर ओहिमे पूरा अच्छासँ नहि बनायब ता क काँ छिराए देब आ फेर ओहिमे ई एकरा भरि कऽ पनीरके आ जे ई शिमला मिर्च के रख के बीचमे आ मोड़के य फेर ओ गैस पे रख कि आ ताहि कऽ सुनी रिफाइन रख कऽ सेद लेहब आ खाब तऽ बड्ड नीक लागै खायमे
आहाँ क रेसि पी ता हमरा बड़ा नीक लागै छै हमहहुँ कहलियै बना कऽ ट्राइ करब किआकि पनीर पनीर रो कैसन लागेलक खायमे
हँ से तऽ है अहाँ काह हँसै छी अहाँके हँसी आबै छै हमर रेसिपी सुून के
नहि ओ वला हमरा हँसी नहि आबै छी गलती से हमरा से पनीर की जगह पनीर ले कुछु बुला गेलक ह तऽ उऊहे ला रा हसी लागै रहलै
अच्छा से बात छै
अहाँके आम कैसन लागल ह खायमे
हमरा तऽ नीके लागै छै आम अहाँके कैसन लागै छै
हमरो आम बड़ा नीक लागै छै अहाँके बचपनमे आमके पौधा उगले बाली
नहि हम नहि कभी उगले छी हम अभिये तऽ किछु दिन पहिले फर्स्ट बार हम अनारस जे खयले रहलियै ओकरे लऽ कऽ आ जूटोकेँ लऽ कऽ अथि कऽ देलियै लेकिन ओ तऽ सहीमे जमै छै
हमरो कने मने कि हमर दआ बा ने ओकरेने रोड के बाहर एगो शरीफा के पेड़ छै ओ शरीफा के पेड़ हमर बड़का बाबा यानि कि हमी पिताजी कहते हैं प्लेर रहल तऽ उह मे तीन गो साड़ी फरऽ दक तऽ हमर भाय लाक तोड़ दक चुन्नू भाय
ह से बात छै
आओर सब बताओल जा अहाँके रुचि कैसन लागल खाायमे
हमरो नीके लागै छै लीची आओर शरीफाके पेड़ आब नहि छै अहाँके ने
अभी तऽ सही फे बाद लेकिन ओहिमे कोो फल न खे सब तोड़ लेलक बच्चा सब
अच्छा आऔर जब बताउ अहाँके आम कते नीक लागे छै अहींके बाते से पता चलैत छै अहाँ आमके कथि जरे खाइ छी पाक जाला पे
हम तऽ ऐसेहिये खायली लेकिन हमरा अगल बगल मे सबके देखली कि कोनो चिउड़ा आम खाला तऽ कोनो रोटी रोटी आम खाला ओ से तैनिको अच्छा न लागेला हम तऽ का करेली आराम से बैठ जायली आम छील के आराम से हनुमान जी नाही खाइली
अच्छा से तऽ बड्ड नीक बात छै कि हमरोसँ कहली ने कि हमरो आम की कतेक नीक नहि लागै छै
पर हम तऽ सुनले रहली कि अहाँके आम चिउड़ा बड़ा निमल लागेला
तइको नहि नीक लागै छै हम पहिले तऽ छुइतो नहि रहलियै आब तऽ हम तरिका महिका खाय लै छी आ ओ हम तरीका सुनि खायब अगर जायदे रह खा गेल तऽ हमरा मोने दोसरे करय लागत
हूँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहै छी
तब अहाँके खाना हँ
एगो पपीता के पेड़ बा लेकिन ओ हमर पेड़ नैखे ओ हमरा बगल मे को घर बा ओकर पीछे पपीता के पेड़ बा ओमे छोटी छोटी पपीता देले बा उ अहाके पता बा काँचे पपीता खाय से न बड़ टेस टी लागेला
अच्छा तऽ अहाँके की विचार छै अहाँ दोसर पेड़मे तोड़बू
नही अभी तक तऽ हम एको गो मे से पपीता नहिखे तोड़ली रहे कि हमरा लेकिन ओत उतना गन्दा संस्कार नैखे जे पपीता चोरी करे जाउ आ ऊपर से ओहिमे जालो घेरले बा हम तऽ न तोरब लेकिन हमर घर के बगलमे पीछे एगो घर बा उ उहे मे एगो औरत बा उ बड़ा खच्चर बा ओ पक्का तोड़ ली
अहाँ बड्ड मजाक करै छी
आओर सब बतावल अहाँके समाचार सब ठीक छै ने
हँ हमर सभ नीक छै अहाँ अथीसँ बात करैके तऽ बड्ड नीक लागै छै अहाँ बड्ड हँसी बड़ा बजाबै छियै
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहले छियै आ पता काहे हमराे एतऽ हँसी आबै छै
हँ अहाँके की की खाना बनै छै
हँ तऽ सोचले बारी कि जाइबारी रोज टी आ भिंडी के भुजिया बना देबै
अहाँके कुण्डरीके भुजिया नीक लागैत छै हमरा तऽ तैको नहि पसन्द छै कुण्डरीके भुजिया
कुण्डरी के भुजिया अहाँ से हम कुण्डरी के भुजिया कब कहली
कहै
हम भिंडी के भुजिया कहै तऽ अहाँके कुंडरी के भुजिया सुनाइ देलक गर्मी एतना असर पड़े य
देखियौ तऽ हमरा तऽ सुनाइ देलक कि अहाँ कुणडरी के भुजिया बजै छलियै
ठीक बा तऽ अहाँ सँ बात करिके बड़ा नीक लागल
ठीक छै जाउ खान उन खाउ हमहूँ जाइ छी खान उन खायब
ठीक बा